की हैं हेलो हँ हमहू ठीक छी हमहहुँ ठीक छी। की सब भऽ रहल छै।
किछ न भऽ रहल छै बानर एकटा आयल छले ओकरे गुलती लगा त भगेलहुॅं हे कटहर सब फड़ल हैक
से तऽ हमहूँ देखलू एकटा बान्हर एखन तुरते घर पर से छड़पि कऽ आ तख गेल हँ अथी पर
हमा लगैय हमर बाथरूम मे बैसल छीयै की।
हँ बाथरूमे मे गेलियै अखन तुरते ह कियाक तऽ आवाज इधर गूंज रहल अैछ किय तऽ हमरा सबके ओतऽ हल्ला बड होइ छै न बिना मतलब के बिना हल्ला के तऽ कोइ बुझबे नय करै छै
लोक सब ओतय जतय रहै छै तत हल्ला ला हेबे करै छै ओहि ला की करबे गपशपबे करै छै
जब बुझत जे काज कऽ रहल छै तऽ ओ अरवैद के हल्ला करत
हँ ओ तऽ गप छै ओह लेकिन हल्लो में काज करे मे नीक लगे छै कि
लेकिन हल्ला मे नइ ने एहि काज मे हल्ला नइ ने छै हल्ला मे लोक के सुनाइये ने नय देते काज कर्ता सबके
ओर अहाँ सब की सब कऽ रहल छियै।
किछ नैय बस बैसल छेलौ अखन आ मोन भेल विदा भेलौ खाय लेल फेर आहाँ फोनऽ क देलियै तऽ कहलियै गप कली
ह ह सही बात छै हमहुँ सब बड़ बानरे सब परेशान छलहुं हें एकटा छै ते मे एतेक तबाही मचेने ह जे किछ कहै के नै।
इ सब तऽ छोड़ू लोक लाइनो से अखन परेशान हे लाइनो तुरंत मे काट ले छै।
हँ तऽ दिन कऽ कटै छै तहन तऽ कोनो गप नहि छै। जे लोक उम्हर उम्हर कऽ के बिता लेया लेकिन राात के जे काटि देय छै तऽ बड़ड दिक्कत भए जाइ छै कुकुर सब अलगे हल्ला करैत रहे छै
रैत कऽ जे काट दैय छै तऽ बड अथी होय छै आ सुतनाय -पड़नाय सब तऽ दुर्लभ भऽ जाइ छै ने रात कऽ
हँ तायमे हमरा सबके जे एलबेस्टर वाला घर हाय तबि जाइय ओर बेसी दिक्कत भऽ जाइया। बड गर्मी के परेशानी भऽ जाय छै
जखन आब हेऽत तखने आब गोठा वाला जहिया हुए भगवान जहिया देै
ह सएह छै देर सब होय छै लोक कहै छै जे देर के फल मीठ होय छै तऽ आब देखै छियै। कहिया देवी फल होय छै।
खैर मे पानि भर गेले हे जेना बाढ़ ताढ़ एले तेनाहे पानि भरि गेले जेकि पानि ओ एते भेल हे नहि अपना सबके ताहि पर एते भरि गेल हे
पानि भेलैएा अहाँके क्षेत्र मे नैय भेल हेत लेकिन बहुत ठाम पैन खूब भेलैया रोपनी तोपनी खूब नीक सँ भऽ रहलैए एखन आब किसान सभके मोन खुशी छन
भेलैहा लेकिन अपना सब के क्षेत्र मे नै न भेले ओते तैय पर एते पोखैर देखी कातियों लागि रहल छै। कते पानि भेले य उब डूब करे छै। पोखर
हँ तऽ हमरा सबके तऽ अहाँके पोखर लगे मे अछि माछ सेहो खाय के भेटेैया जे माछ सब जे चलबु- चलबु देखबे जे पोखैर में गर्मी स माछ से ऊपर मे हियाइत रहै छै
देखियो बानहर फेरो हिला रहले हे माहौल बना देलके एकोगो पोखरि मे गिरते। त धैस जेतै
नहि नहि बानर सब अहाँके पोखर मे नहि ओ हनुमान जी के अवतार छै ने जहन ओ अहाँके राम भगवान लए ओ पुल बना सकैए पोखर मे
से तऽ छै आ मानि लिअ गिर पड़तै तऽ की हेतै ओकर
नै ओ सब नै खसै छै हां हेले अबै छै बानर अहाँके। बुद्धि जीवी होइ छै ओकरामे बहुत बुद्धि होइ छै ओ अहाँके बजै नहि छै। लेकिन ओ ततेक अथी होइ छै। मदद कारी होइ छै। मनुष्य सब जकाँ हँ। ओ आहाँ के मनुख सब जेकाँ सब चीज करत बस ओ बजै नैय छै ओकरा अहाँ उपद्रव नैय करियौ
अहाँ ओ तऽ आम सेध गेल की आयब
नहि हमरा ओतऽ आम अछि। एखन हँ हमरा तऽ ई अछि। जे आम खसैया तऽ बिछै छथिन। तेय दुआरे गाछ मे। लागले अछिइ छै
हमरा सब दिश तऽ अछि ने आम छलै आब खतऽ हम ओना आम खाइत तो नै छिये हमरा आम नै नीक लगै या।
नहि तऽ आम तऽ आब लास्टे सीजन छै। सालमे एक बेर फल होइत छै। ई अहाँकेँ खयबाक चाहि।
आब लास्ट रे या किछो रे हमरा नहि नीक लगैया कियाकि त आम जे खाय छी तऽ घाव भऽ जाया हमरा बिना आम खेने ते एते घाव होय
हँ से होइ छै लेकिन आकि करबै घावके तऽ फेर ठीक कऽ सकै छ। लेकिन आम जे अहाँ सोचबै जे दोसर महिना मे आब जायत अहाँके
हाॅं से तऽ छैहे दस हाॅं हमहूँ कहलियै सैहे। अपना सबके ई आमके सीजन जे छै से खतम भऽ रहल छै आब कनि मनि जे छै से छै हे घरमे
ह ह देखियौ ओना छै की। आम जतेक अहाँके शुरुआत मे नीक लगे छै
एहि बेर काम तऽ सड़ल रहै पूरा
हँ।
पूरा सेड़ गेल रहे
देखियौ। आम के मौसम मे अहाँ के की छै। आम जे छै। से मालदह जे भेले से आम राजा भेलै।
हँ, हँ
अखन अहा के कलकतिया हमरा बहुत सुंन्दर लगे या कलकतियो मे ओतेक सोन नहि होय छै तऽ ओ आहाँके नीक लगै छै खाय मे
लेकिन हम नहि आम खेबे नहि केलहुँ एहि बेर दूटा से चारटा लगभग खेने हैब ओकर बाद खेबे नहि केलियै हम
आ दोसर बात ई छै जे अहाँ आम खाइ छी ने तखन अहाँ एक घण्टा पहिने कनि ओकरा पैन मे जे दऽ देबै तऽ गैस नैह हेत आम अहाँ के गरफायदो नैय करत आ नैय जे अहाँ के ओ सुविधा नैय बुझाइया जे हम पैन मे नैय दऽ सकैत छियै काट कऽ कनि नू नून हल्का लगा दियऔ ओहिपर ताकि ओ पचबे मे मदद करै छै अहाँके पचेबै हँ पचेबै जे तऽ अहाँ के बढ़िआँ रहत।
हमहूँ कहलियै हए आइ अयलै हे सभके
आइ भोर में गुंजिया जी की केन छलय ह त अहाँ के दूध छलन हे आम की की केलय त ओ पहिने गारि देलखिन। िन कनि कच्चे छले। ओ कनी खट्टा हेते कलकतिया रहै छै। तऽ ओ तऽ पूरा पाकल रहै छै तहने ओकर स्वाद नीक लगै छै ओहि मे ओ की केले ढारि देल आ दूध ओहिमे ओ ढारि देल। दूध गेल फाट हम तऽ कहले पहिले कहने छलहुँ अहाँके जे पूरा नइ पाकल छै। तहन अहाँ जेहिमे दूध दऽ देलियै
पूरा तऽ ओ खटगर भऽ जेतै। ने तऽ भ
आ नहियो ओनायो दूध आहा के बड़ दुलारू होयत। ओकरा जे नेबो हाथ ह नहियो भिबै तैयो छू देबै। तऽ फेट जैत
त ओकरा दिस जब तक तकैत रहबै तबतक ओ ठीक छै आ नय तक एक र ती छन मे जों अथी आयत ते छन में छ तुरत ओ बैस
ओ उदिया दूध कहै छै हम अपना बड सुदर छी दूध के तकत रहिय नय तकबे जे ते उधिया के सट टेस पड़त ओना दूध खसनाइ नीक होय छै भगवान के अंश फसे छै हरदम दुध नहि हेराय छै से अहाँ ध्यान रखबै
लेकिन तैयो दूध के लात नय लगबाक चाही से कहल जाइत छै
हँ से तऽ छैहे लेकिन अहाँ जे ई सोचबै जे हम आब बैसल छी तऽ कनि जानि बुझि कऽ हरा दियै तऽ से नय होयत ओ जहिया भगवान के इच्छा रहै छनि अपना अथी भोग लेबा क रहै छन तऽ ओ तहिय अहाँके ओ निश्चित त कहाँ के एखक मटक भऽ जायत तकर बाद
तऽ इहो छै ने हँ इहो छै। ने जे घर मे दूध अगर हरायत तऽ चमरो घिचायत न ई नय न बुझय जे भगवान के तखन तऽ ओतबा देर के लेल तऽ अहाँ बेजैत भऽ जायब। घर मे
हँ ओ तऽ छै लेकिन की करबै की करबै गप तऽ सहीयोग रहे छै जे कत नजर किय तऽ आई काइल जे दूध छै से बड महग भेटे छै ओहो मे नीक नय भेट ते छै
धौर हम तऽ बहुते सुनैत छी
केओए केओ अहाँ के नीक दूध सभ दै छै। हमरा आ ताहिमे गर्मी छै। गर्मी मे दूधसभ
शुद्ध दुूध कोई कोय कोय देत आ नय त सब तऽ पाइने फेट के आइ काल बेचे ये
आ सहू में अहाँ के अखन पानि फेटे वाला हट गेल छै। अखन छै। मेन जे अहाँ के रायत दूध दुहायल से छाली निकाल कऽ भोर मे बेच दै छै लोक सब
आ जेकि दुनू फायदा भऽ गेलै इम्हर घीओ बनि गेल आ उम्हर दूधो बेचा गेल
हँ तय दुआरे तही दुआरे हमरा तऽ भेल जे हम तऽ अहाँके लै जे छलहुं। हें तऽ हमरा तऽ की रहे छै। जे पहिने कहि देलहुं ओकरा जे जाबे तक ओ जाबे तक ओ नय अथी करत तबै तक से अहाँके हम नय लेब नीक दूध कह जे ठीक छै हम नहि देल नहि देल
हँ हँ हँ।
हँ कह जे हम नय
ई कहू हु हु
की अहाँ किछ पूछै छलहुँ
हँ अहाँ से पूछ छलहु। कह जे गाय के दूध जे लोक लै छै। तऽ ओहिमे कहै छै जे बड हैया अथी होइ छै ताकत तऽ मही जेकि महीस केँ दूध से पातर होइ छै गाय केँ दूध से किया
गाय केँ दूध भेलै की अहाँकेँ गाय जे भेलै से अहाँकेँ हुनका मे बहुत भगवान केँ वास छैन गाय आ माय कहे छै लोक एके भेलै
हँ से तऽ छै।
हँ तऽ तैय दुआरे लोक गाय केँ दूध शुद्ध होइ छै लेकिन आब तो अहाँ के सब दूध चले छै लेकिन गाय केँ नन्दी जे छैन महादेव केँ ओ सब दिन अहाँकेँ अपने आप जल चढ़बे छै अथि दूध चढ़बै छलैन अहाँकेँ कुशेशरनथ कुशेशर स्थान केँ कहानी बुझल ऐ अहाँकेँ कुशेश्वर स्थान मे जे महादेव छ थिन ओ अहाँकेँ उखड़ल छथिन हुनका जखैन अथी भेलैन तऽ ओ कतौ ओहिठाम छलले तऽ ओ गाय सब दिन कऽ ओहिठाम डोड़ी तोड़ी तोड़ कऽ चैल जाय ओयठाम दूध अथी कऽ दै खसा दै एक दिन एकटा मौगी देख लेल कै जे आखिर ई गाय ओतऽ दूध किया दै छै तहन ओ जै कऽ जे देखलक तऽ ओ हल्ला केलकै जे एहिठाम गाय सभ दिन दूध दै छै तहन जे कोरल गेल तऽ ओतऽ कुशेश्वर बाबा छलखिन।
हुँ महादेव रहथिन तैय दुआरे कह वाह एतो तऽ भेल रहे एक बेर अपनो सब गाम मे जे बसहा बाबा दूध पिये छथिन दूध बहे छैन
ओ तऽ अखनो होइ छै। जेकरा श्रद्धा रहे छै ओ जे करै छै तऽ कियाक नय हेतै
छथिन भगवान से किया नय जे मोनसँ चढ़बै छैन भगवानकेँ से विषहरा पाबैन कहिया होइ छै अपना सबकेँ
विषहारा पाबैन अपना सब केँ होयत पन्द्रह तारीख कऽ
अच्छा
ओय मऽ माइटो ताइट परहल जाइ छै।
हमरा ओतऽ याब हमरा तऽ किछ कुछ होइया तऽ बिसहारे भगवती केँ माइट हैया उसरैग देय छियैन ओ प्रसाद जे होइ छै
हँ हम अथी आब दोसर बात अहाँ मधुश्रावणी मे जे पन्द्रहो दिन हुनकर पूजा होइ छैन से जे बिभूत राखब तऽ अति चमत्कारी ओ विभूत होइ यऽ
पता अछि एयबेर हमर सब केँ अथी बुझियौ हमर एकटा बहिन छ थिन हमर मामी मामी केँ बेटी हुनका छैन मधुश्रामणी हम जैब तऽ नहिए नय हमरा माँ नय जैय देती नय जैब आ ओना बुजहै नय छियै आन जगह कोहनो आदमी रहै आन जगह जैय कऽ कनि आनवला हुए लगै छै
आ दोसर बात नय नीक लगे छै नऽ अपना गाम मे सौसे घूमू फिरु सबटा देखल सुनल
से तऽ लोक केँ नीक लगै छै लेकिन ओ ओते नय अथी आन जगह जइयौ तऽ कनि आनवला भए जाइ छै हमरा तैय मऽ मामा गाम मे ककरो सँ पटरी नय खाइ यऽ
हँ हॅं कतौ लोक सब निकलै नै ने छै। कैसे होगा
हँ हँ लेकिन ओतऽ मधुश्राम एहि बेेर केटा छै। पता नै केटा छै। हमरा मामा गाम मे लेकिन एकटा ते हमरा बुझल मैं हमर ममियो त बहिन अछि
हँ नै दू तीन टा छै एगो बियाह दान भेलै अइबेर ओ
हँ तहन तऽ नीके छै घुमय लऽ जेयत आदमी सब हमरा सबके तऽ
हँ ओहि में तऽ कतबो गर्मी रहै छै त तैयार
तऽ हुनके कहबैन बुझियौ। हुनके कहथिन माँ जे विभूत रैख दै लऽ
हुॅं सेहोमे नीकसँ पूजा करथिन तखन ने
ह से तऽ छै आ भगवती पर एतेक अच्छ होइ छै ने विभूत तंय छै भगवती ह अपना सबके तऽ नागेडिह छै ने तै अपना सबके नागडीह छैय तऽ ओ
आ ओनाहियो अहाँके देखबै जे लोकसभ आब डाली मगय लए जे एतै बिषहारा डाली ओहिमे रंग बिरंग के मोगी सब साड़ी ताड़ी पहिर
आब तऽ झूठो क क मंगै छेय पहिले रहै छले आब तऽ ओनाहू माँंगे छल लोक भगवान भगवतीके नामपर माँगै छै तऽ सभकिछ दऽ दै छै क
डाली ओहिना नै मंगे छै ओहिमे ढोल टोल बजैत रहे छै पूजा करै छै सब इतना मैंग कऽ जकरा कबुला रह
कते आदमी माँगै छै एखनो कते आदमी एयत झूठोक
एय समय मे हुनका नाम पर जे मंगाई छैन से हुनके पूजा लेल होइ छैन
कते आदमी ठैक कऽ लऽ कऽ चैल जेयत आ कहत एहन एहन गप्प कैह देत जे अहाँके भरोसा भऽ जेएत जे हँ ई चीज ठीकेमे हमरा संगे भेल अछि आ ओ ठैक केऽ लऽ कऽ चैल जाय छै
काज लोक सभहक काज होय छै